ठीक छी छी
हमहूँ नीक छी आइ इसकुलमे धर्म पर चर्चा भएल हँ ताहि हँ ताहि से हम सोची ताहि से हम सोची रहल छलौ कि धर्म वास्तिक अर्थ की अछि कि अ बहुत नेक विषय अछि हम विचार से धर्म अर्थ केवल पूजा पाठ नहि बल्कि नीक कर्म
करल सेहो छथिन हँ धर्म सिर्फ धर्म बस पूजा पाठसँ नहि अहाँके कर्म नीक होइके चाही एह पर कहि न धर्मके बारेमे एय नंबर पर कनि धर्मकेँ बारेमे धर्म कोइ हिन्दू धर्म के बारेमे त बताइए आहा कहियौ न सोना छै ए सोना हेलो
हँ धर्म की छैक
धर्म धर्म जे छैक से ए धर्म होइ छैक जेना जैन धर्म छैक हिन्दू धर्म छैक मुस्लिम धर्म छैक हँ धर्म सभ केँ अपन अपन धर्म होइत छैक ओहिमे जे ह हम अहाँ हिन्दू धर्ममे छी तऽ हिन्दू धर्मकेँ जे छै जेना शंकर भगवान छथिन महादेव अथी विष्णु भगवान छथिन रामचन्द्र छथिन हम हिनकर पुजारी छी सेवक छी भक्त छी हँ इएह हमरसभकेँ धर्म अछि जे भगवानकेँ पूजा केनाइ हू नियम निष्ठासँ रहनाइ खेनाइ इएहसभ धर्म छियैक और कथि
ह ई सही कहलहु बहुत नेक सोच छथि जे मन्दिर मस्जिद वा चर्च जाय मात्र धर्म अछि या मुद्दा धर्म जीवन जीवकेँ सही बात देखतबैत अछि। धर्म अ इमा
धर्मक वास्तविक अर्थ की छैक
धर्म धर्म पूजा पाठ किछ नहि छैक धर्म जे छै से धर्म छैक धर्म एक अलग चीज छैक जेकर जकरा कोनो चीजसँ मतलब नहि छैक ओ अपन धर्म एकटा अलग अपना मने राखै छैक
नेक कर्म तऽ धर्म छईहे है लेकिन ह ने नेक तऽ ईमानदारी छैक ईमानदारी धर्म धर्म छैे है बेमानी सब सतानी सब अधर्म भैलइ
ह बिल्कुल धर्म हमार सबेक सत्य बोल वह ईमानदारी रहत दोसर सहाय ता करब सिखाबैत छथि हँ हमार दादाजी कहैत छथि जे मानव सेवा सबसे पैघ धर्म अछि
मानव से हँ मानव सेव सबसँ उ तम
हँ हँ ई बात बहुत सही अछि जे कोना गरीब बीमार व जरूरतमन्द व्यक्ति सहायता करैत छी जे हो धर्म कार भय भेल
हँ हँ छैहे से छैहे हँ हँ इहो एकटा धर्म ने छै इहो एकटा धर्म छै कोनो गरीबके सेवा केलहुँ हँ ओकरा दान दक्षणा देलहु ओटा धर्मे छै हु
हमर लगैत अछि जे सभ अपना धर्म सम्मान करब सङ्ग सङ्ग दोसर धर्म सेहो सम्मान कराबक चाही ना
हँ हँ सबके सम्मान सब धर्मके सम्मान होबऽके चाही जेना हमर धर्म अ तेना मुसलमानो के धर्म छै तेना क्रिश्चनो के धर्म छै तेना पंजाबियो के धर्म छै सबके अपन अपन धर्म सब धर्म के सम्मान होव छै सबस पूर्व धर्म कोनो धर्म के आधा अथी नहि करै छियै सब
हँ बिलकुल ई सब गुण धर्म महत्व कोर्न भाग अछि अलग अलग धर्म मे किछु विभिन्नता होइ अछि मुद्दा कि सब धर्म भूल शिक्षा एके जे के अछि अधिकांश धर्म प्रेम शान्ति दया
अ त कता त क कथि हँ ह हँ
तऽ अलग अलग धर्ममे विभिन्नता होइत मुद्दा कि धर्म भूल शिक्षा एक जेके आज अधिकांश धन प्रेम शान्ति दया व मानवता शिक्षा दैत अछि
हँ हं छैहै ह तरीका अलगसँ सकैत अछी मुद्दा उद्देश्य सम तरीका छै लेकिन तऽ भेलै ह अलग अलग तरीका सबके छै लेकिन धर्म तऽ एके भेलै हं
ई बात हं ई बात सुन के बहुत नीक लागल कहियो
होते से हँ भऽ जाइ छै ध धर्मपर तऽ मरऽ मारब पर लोक तैयार भऽ जाइ छै हँ
मुद्दा वास्तिफ धर्म झगड़ा नहि बलकी
हँ हँ च धर्म तऽ अपन अपन सबके प्रेम भाव बनााकऽ रहब सिखबै छै हुं लेकिन एहिमे केओ हिन्दू मुस्लिम के राइट कऽ ले ह तऽ पंजाबी हिन्दू के लड़ाई कऽ लेय तऽ केओ ककरो सङ्गे लड़ाइ कऽ ले ह हँ तऽ ओ धर्म धर्म नहि भेलै ओ तऽ लड़ाइ भेलै ह
हम म
नहि मरि गेलै तऽ सरदार जी सबके कतेक के घर उजारिक देलकै हिन्दू सब
धरा देलकै जेना कहियो काल हिन्दुए मुस्लिमकें राइट भ' छै ओसभ दोसर तरहक
जे ओ धर्म नहि होइ छै ओ जे छै से धर्म के आर मे मारि पीट केनाइ सेहो एकटा अथि भ' जाइ छै सही कह सही बात छै ह ह हँ
करैत छै अछि आजुक बातचीत हम नीक से सिखलुं हमहुं धर्म असली अर्थ मानवता प्रेम आ सदााचार अछि सं धर्म
ठीक छै
आओर सभ कहियौ किछो सब ठीक अछि यही धर्म के बारेमे थोड़ा जानैत छै क का धर्म होय हमरा लगैत छै कि धर्म केवल झगड़ा नहि मानवता प्रेम धर्म होइत जो झगड़ा तेना ही मेल मिलप से होय
हँ एखन एखन तऽ चर्चा अहाँके कहबे केलखिन कि धर्म की होइ छै हुनकर ज्ञान केहन लागल अहाँके
हँ हँ कारण धर्मा स सकारात्मक सोच प्रदान करैत छै हमर लगैत अछि जे सभक अपना धर्म सम्मान करैत सङ् सङ्ग दोसर धर्म सेहो सम्मान करय चाही त नहि कि हाँ दोसर से लड़त झगड़ा करी या महामार
ह म
सर्वसेवा से छथि नातोहर सबके धर्म मे एक ही ह मानवता प्रेम वा सादचार अछि
ठीक य आर सब हँ हमरो सब हमरो सबके ठीक यऽ नहि एखन नहि बनेलहुँ हँ आब बनायब एखन तऽइ एकादसी य तऽ कनि किस्त सादा सिम्पल मतलब बिना प्याज लहसुन के खाय छियै हम सब एकादशी
अच्छा तकर की बनाय
त कुन्द्री को भुजिया रोटी बनाय सिम्पल खाना
आ अच्छा तब तऽ ठीक है आओर पानिय सब कैसे केन भेलै केना छी
अनन्या सब ठीक यऽ कनी बदमाशी कऽ रहल किया
तऽ वही कह छै कि धर्म सब के मन में तो होइ कि धर्म की भेल धर्म के नाम पे तऽ सब लड़ झगड़ा झगड़ा करे छै अवश्य समाज हमर पहचान अछि बातचीत से हम बहुत कुछ सिखलु हमहुँ धर्मस्य मानवता छी धन्यवाद कवित अहाँ बहुत सुन्दर विचार साझा कहलू कि धर्म की छै
अहूँ सब बात कर अहूँ सब बात कऽ कऽ हमरा बड़े खुशी मिलल फेर अहाँके कोनो रहत तऽ हमरा फोन जरूर करब
फिर भेट होई नमस्ते
ठीक ह नमस्ते ह